हेलो हँ हँ बहुत बढ़िआं आओर अहाँके की हाल चाल छै
हँ ठीक अछि आओर बताउ
हँ आओर हमरो सभके बहुत नहि एखन तऽ भोज भातके छै गॉम सब मे बड एखन अछि केकरो उपनैन भेल मुूड़न भेल आइ काल्हि तऽ दू तीन दिनका रहै छै
जी
छलै जे एके ठाम आइ काल्हि ओ केलखिन तऽ हमहूँ दू दिन करब
जी आइ काल्मे सब एक दूसराके देखा देखी बड्ड
तऽ पहिले मूड़न दिनट सभके नोत रहैत छलै आब एक दिन पहिलेसँ रहैत छै
आब पहिले से भए गेले आब व्यवहारे बहुते बदल गेल
हँ हमरा सभमे की छै समघिनोसभ अबैत छथिन तऽ समघिन सभ अबै छथिन तऽ ओ एक दिन पहिले उथिन तऽ ओहि सङ्ग दियादो बादके कहि दियौ हँ आइ काल्हि बड्ड बेसी भऽ गेले या आ भोजो भात तऽ अपना सबके अलग रहै छै ने ऐ सबमे तऽ बुझबो ने करते एहन भोज भात खायले ने हेतै एते राज खेनाइ
जी सही गप्प छै
अपनासभके एतेक एतेक आइटम रहै छै तखन रसगुल्ला रहै छै
जी बहुत रंग रंग के रहै छियै मतलब किछु छुटबाक नहि चाही
किछु हँ किछु छूटबाक नहि चाही से रहै छै आओर खेनाइए खा ले जतेक ओत कुटुम्सभ
जी आब जे छै आब गाँव घरमे बहुत एन चीज छै जे होइ छै बदलाव भऽ गेलै
हँ बहुत भऽ गेलैए
बहुत एक
बहुत भ गेलीय एहिसभ लोकसभ फोटोसभ जे देखत तऽ कहत बाप रे अहाँ सबके ई सब खेनाइ सब होइएा एते खेनाइ खा लै छी अहाँसभ
अच्छा
आशचर्ज लगैत रहै छै अते तरकारी अते रास एते आइटम के दही सब आ तखन एते ते रसगुल्ला तेहि परस आम
जी
सभके तऽ लगिते छै लेकिन अपनासभके जे व्यवहार छै
ओ व्यवहार तऽ करै पड़तै ने सभके आ नहि जे हेतै सेहो ई मतलब मिथिला के तऽ एकटा अथीये हेतैय ने जे मिथिला मे जे व्यवहार छैय
जे विवाद दोसर दोसरसभ जाइ छियै आ ओ जे खेनाइ पिनाइके तारीफ कतेक तरह अनुरुद्धाचार्य छथिन भैया बागेश र बाबा छथि ई सब सब गेल रहथि त मिथिला के कतेक प्रचार मिथिला एहेन खेनाइ पिनाइ से पूरा दुनिया में अहाँके कतौ नहि भेट
कतहु नहि मिलत आ बागेश्वर बाबा तऽ एक लाइन कनि मैथिली के शब्द बजलैथ जे मिथिला के नाते मिथिले मिथ मिथिला ग के मतलब गेल छलौं मिथिला में बहुत नीक लागल बहुतेक सम्मान मिल मिलल ओतुका भाषा बड़ नीक लागल हमरा सुनय मे
लोकके स्वागत केनाइके ढंग तरीका अलग छियै
अलग छै तऽ उहो बागेश्वर बाबा भऽ के जे एलखिन हुनको मिथिला नीक लगलैनि कियाकि सम्मान हुनका अतेक नीक लगलनि
ये तऽ सही बात छै जे मिथिलामे सम्मान छै ने
सम्मान छै एक दूसरा के लोक सम्मान करै छै नहि भेटत सही गप से नहि भेटत अहाँके तकि मिथिलाके बाते कुछ जे छै जे हेबाक चाही सही गप छै इहे सम्माने निक होय छै ने
सम्माने नीक होइत छै अपना सभमे सहीमे बड्ड सम्मान छै सम्मान के लेल लोक किछु कऽ सकैया से बात छै आ तांय ओहिसँ ताहि दुआरे ई भेलै जे दोसर देश अहाँके बहुत बढ़ि रहल छै से अपना सबके सम्मान दुआरे ओहि तरह के नीचा गिर जाय ताहि दुआरे एखन तक छी
जी
लेकिन खैर जे से ओनाहु रहै एनाहु चलैत रहै
दी दी
नीक छै
तबो बहुत नीक कियेकि ह ठीक छै
ढंग से खेनाइ पिनाइ हर चीज के रहै छियै अपना सभमे सबका में साग बना सन्ना बनै भुजिया बनै आ अहू सभमे एखन भुझिया जे कहबै तऽ सभ हँसैत रहैत छै जे हर चीजमें भुजिया भुजिया कथी छियै भुजिया कथीके अहाँसभ कहै छियै
आ नैय बुझैत हेथिन
बुझैत नहि छै कोइ भुजिया आखिर की भेलै
अच्छा भुजिया की भेलै भुजिया के मतलबे नहि
भुझियाके मतलबे ने कोइ बुझै छथिन
आब जखने खेथिन तबे बुझथिन हँ ई चीज
ई चीज हँ ई चीजके भुजिया कहल जाइ छै तऽ सेसभ चीज देखै छियै एहिठम नया नया बुझाइत रहैत छै कोनो चीजके कहबनि जे हम बम बनेलंहु कटहर के बम बनेलहुं या कटहर के बम कोफ्ता बनेलहुँ तऽ सेसभ बात नहि बुझैत रहल
नहि बुझे छेथिन जाकि ई सब बम भेलै कि कोफ्ता
हँ की भेलै सेसभ जखन आब खुएबियौ से रहै छै आ चाउरे के रोटी चाउरे के रो कि अपना सबके कतेक बेसी महत्व
बहुत आ सबके ई जे छै से मनपसन्द चीज सभके पसन्द हेबे करैत छनि कोबी के सब्जी तरकारी सगे जी
आ चौद रोटी एतुका लोकसभ खेबो ने कयने छी
ह नहिए खेना हेतइ बाहर
किए तऽ मेहनत छै ने मिथिलामे की छै मेहनत केनाइ बुझैत छियै ओसभ चीज किया बनल छै मेहनत दुआरे
मेहनत
आ एहिसभमेका लोक मेहनत केनाइ नहि बुझैत छै सिर्फ खेनाइ भेट जाय जादातर घरमे अहाँ के दालि भात आ अचार खा कऽ उइठ जैत ज्यादा जायदा पापर तैर लेत उएह खेनाइ भेलै
अच्छा
से नहि रहै छै छअ टा तरकारी रह चाही लेकिन अपनो लागत ई नहि कहियो नै हाएत जे दालि भात अचार
अहां न खाना पसन्द दालि भात आ चारि गो तरकारी रहत आ ओहि पर से अचार लो के खैयो अलग बात
ओ अलग बात भेलै से तऽ अचार लिअ चटनी लिअ अखन आमके सीजन छै चटनी नी दिय
जी आम के चटनी कनि बना लिअ लेकिन ई जे कोइ कहबै अपना सभमे दालि भात अचार इ कोइ ने खाँ सकइ
कोई नइ खा सकते
नीकेया नहि लगताैन क को
केओ आइ तक खेनाए नहि छै बच्चा बच्चा नहि खेने छै तऽ ओ बाते नहि बुझैत छियै आ हमसभ एतय बुझैत छियै जे ए मे म गेलै त आश्चर्य लगैत पी केना क एकासबके खायल भऽ जाइ छ
दालि भात अचार कऽ क आ से प्रत्येक घरमे अहाँके ज्यदातर सेहा रहत कनिके सलाद बना लेत सलाा दके कनि बेसी महत्त्व छिय एहिस्म अ प्याज टमाटर ई सब चीज काइटलेत ओ सब तऽ पौष्टिक भेलै ओ सब तऽ नीके चीज छियै
ओ सब सही बात छै सेना त बनिए रहतै
हँ हँ से छै आर भोजके अपनासभके जेना होइत छै तेना ईसभ कियाने गेलै
जान सह कह छै
आ नहि एते ई सब खर्च करतै जते अपना सबमे खर्च होइ छै आ तैयो आ कतबो खर्च करू तैयो अहाँके कोइ खुशी भऽक नहि जाय ई नहि कहत जे हँ बड सुंन्दर खेलौं हं अहां ओतऽ बड आयोजन छलए किछु ने किछु नुकस निकाइले देतय
ई तऽ बात ई छै कनी ने कनी केतनो चाहे नीक कऽ लिय
मौगीयाही बेसी चलै छै
अच्छा
तऽ अहाँ कतबो करू तऽ अहाँके किछु ने किछु नुसखा आ एना रहितै तऽ एना नीक भऽ जतै एना करितथिन जे अना से नीक भऽ जैतै
आ ई नहि कोइ देखैत छथिन एते बढ़िआँ केलखिन नीक तऽ छेबे करै तऽ आब की नीक हेतै
हं मतलब कनि प्रोत्साहन करियौ
से नहि कनिक मोनके एकदम से अथी कऽ दै जाइ छथिन
तऽ से छै
त
लेकिन जे से अपना सबमे तऽ रहिते छैहे भोजन कऽ चाहे किछु हेतै भोज हेबाके छै
हेबाके छै आ ओहो बढ़िया जेना हेबाक
ओ बढ़ियां जकां हेबाक छै केहनो से कऽलिय आ बढ़ि गेल छै तऽ हमर सबके सासुरमे कम लोक छै तऽ चारि दिन का भोज भऽ जाइ छै चारि दिन पाँच दिन उपलायन सब में तऽ आठ आठ दिन भोज भऽ जाय छै आ हमर गाम तै में की छै पैघ छै कनि तऽ ओत ओत दू दिन तेना चलैत छै
अच्छा सभ जगह पे जे छै कनि ने कनि अपन अलग अलग रहल
अलग अलग आइ काल्हि बाढ़िओ बड गेल छै ओ ओना केलखिन तऽ हम किएक नहि करब सेहो भऽ गेल छै पहिले की होइत छलै तरकारी कटै लेल लोक सब अबै छलखिन मौगी सब अपन हाँसू लऽ के देखै छलियै ने पहिले जे एक दिन पहिलैये हाँसू लऽ कऽ सभ अबै छलैया सभ हाँसू लऽ लऽ कऽ आयल तरकारी कटलक आ तखन अपन गेल आब तऽ कोइ छुअयो तकले नहि अबै छै जे करब से अहाँ भनसिया राखू
हं आ खाली बनत तऽ एते कऽ खाइये लए सब
बस खाइ टा ल ओ तऽ सेहो दुबारा नहि जेबन बजबै लए तऽ एबो नहि करतै
नहि एता हिनक खोजियौन कहै छै दू बेर तीन बेर जे भऽ गेल चलू चलू खायके लेल सब तब एतैथ ओना नहि आ जैसे भैनसीए सभ रहल भैनसीएसभ कटलक सब किछु उएहसभ कयेलक
सबटा चीज आब ओहा सब करै छै आ परसनाहारो कहां रहै छै आ पर्सन नै होय छै जिस कक्रोरो पहिले आ परसों बिना कते ठाम देखै छियै जे परसे बिना सबटा खेनाइ अहिना रहि जाइ छै
जी
किएक तऽ परसौतै की परसौतै तखन ने कोइ खेतै
जी आब लोक ती कम भऽ गेल छै मने करत चाह म
ओ अबो नहि करत किए एतय कारण ई छै अहाँ नहि जेबै तऽ अहाँ में के आओत
की यार सही बात
तऽ पहिले तऽ ई चीज पहिले तऽ ई चीज बोलल छै ने अहूँ के कऽ देत अहूँ जइयौ
जी जी
सब सीख लेलकै हम नहि जब हमरा कऽ दिअ तखन तऽ केना करतै कोई
एना करतै तऽ ई चीज एना नहि ने होइ छै ई दुनू तरफ सँ होइ छै जे हम अहाँमे आयब तऽ अहुं हमरा ल आउ स बात छै को मत
तऽ से चीज ई चीज गाममे देखलियै लुप्त भऽ गेलै से चीज के नहि हेबाक चाही ई चिज के सबके जतेक कहत सभहक सहयोग नहि भेटतै ओते काल तऽ कोनो चीज नहि ब सकै
ह सह बात छै सब चीज मे ने एक दूसरा के सहयोग भेनाइ
बहुत जरूरी छै अकेले दम पर कोइ जे कहतै जे हम कऽ लेब
चाहे नहि सही बात छै नइ हेतेय केतबो लोक लग पाय रहते लेकिन
नहि हेतय अकेले पर ने अहाँ कतबो सिस टम क लेबै गॉम मे सबटा चिज लाइट नै रहत आहा की क लेबय
की क लेबै त सबके सबचीज जरूरत
अहाँके मानि लिअ पाइ अछि जे अहाँ कूलर लगा देबै ए सी लगा देबय आ लाइटे नहि रहत तखन आहा
की करबै ई पाइ कि अहाँके की भेल किछु नहि
किछु नहि आ उएह दसटा लोकसँ सम्पर्क अहाँके केयने रहब तऽ हर चीजके समाधान छैय
सबचीजके समाधान मिलतै ओना मिलबे नय करतै समाधान
तऽ से चीजकेँ देखलियै एहिबेर एहिबेर जे हम छलहुँ दू तीन टा भोजमे तऽ ओ चीज के हमरा बहुत लागल किएक तऽ मतलब पूरा भरल खेनाइ स आ परसे बिना बस दू टा तरकारी दऽ दियनि कहुन कऽ आनि कऽ ककरो ओ चीज बड खराप लागल एते जे मे मतलब केलखिन व्यवस्था हुनका एते पैसा बर